नमस्कार
नमस्कार आओर बताबै छी अहाँ के की हाल चाल छै
सभ नीक छीयै अहाँ के बताइ न
हँ हमरो नीक छै आओर बताबै छीयै उ बतबा का भेल छै सकरलयी
ना ओ कहाँ सकराय छै
हूं ले गेलै ओकर रुपैया
हूं हम ओहे पहलेइ चेतावनी देले छी जे काम मत कर दिये छियै न दिए छियै हम ओकरा के अपना नीचे रखले छीयै तऽ न बहुत लालची छियै
हँ ओकरा के जादे ऊपर कऽ देल छी तऽउहे भुगतइ छै
जब पैसा जादा मिलै छै नु
हूं हँ जाय दै छीयै हमने के का लेबे देबे के छै
हूं हम तऽ पहलै भइ उसको हम कह दियए छी हँ
उ कइले उ गलती कइले छी तऽ उ भुगतै अपन आओर बताबै छी ने अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै
छोड़िये अब हमनि से कहिये कहतै कहय छियै तऽ हमनी का करि सकैत छी का
बात अहाँके नीके छी
ओ अपन आप समझइ छै पैसा वाला छै छै तऽ जादा उड़े लागै छै तऽ अपन समझतै
हूं अह अब हम कि बोलीयै कैसे इन्जाम लगैयै हमनी क अलगे पहिले झगड़ा चलै छै पटेदारी में कहली त करबे न करइ छै
अहाँ के रह दै छियै जब पैसा देखाबे लगतै नु तब हम जााक ओकरा स पूछव आहाँ
ना खूब काम उ तऽ खूब काम करै छै घर से तऽ बाहर निकलबे न छी
ठीक छै लेकिन बैमानी नहि करयके चाही छि
टान्सक्रिप्शन वला कामो हम लेलै छी तब अब ओ कम लालची हो गेल छि अब उ समझै छै कि अभ हमही करबै छियै
हँ ओ ठीक छै लेकिन ग लालचीपन न करय के चाही बैमानी
हँ ई बात हम ई बात न सोचै छी कि आगा भी बहुत काम आबै छै
हँ ई बात छै
चल छोड़य छि हमनी
हँ हँ हँ आओर बताबै छी अहाँके खाना में कथि कथि भेलै
खान खेलियै चावल दालि सब्जी अच्छा आ और आलू परोर के सब्जी भिंडी के सब्जी घिवरा के सब्जी
ई सभ खेलियै अहाँ के की खेलियै
ह हमहूँ खायले छीयै आज दाल चावल सब्जी खाय ले छियै सब्जी में आलू पनीर मटर के सब्जी खायले छियै फेर सलाद खैले छियै खीरा रहल छै गाजर रहल छै चुकन्दर नीबू चाट मसाला हरी मिर्ची ये सब रहल छै चटनियो रहल छै कच्चा आम के आम के तऽ सीजिन चलते छै बड़ा नीक खाना भ भलैय आज पूरा परिवार लोकके साथ खयेले छी बड़ा दिल खुश हो गेल छी खा के आओर बताै छी ने अहाँके माता पिता के हाल चाल कैसन छै सबलोग नीक छै ने परिवार मे
हँ सभ कोइ नीक छै
हँ आओर बताउ अहाँके खाना बनाबे आ जाय छै
हँ आ जाइ छै
खाना मे अहाँके कथि कथि बनाबै छी
खानामे हम बनबै छी चावल दालि सब्जी रोटी भुजिया सलाद आओर मीटमे बना लेै छी खस्सीके मीट मुर्गाके मीट मछली ऑमलेट सब बना लेबे छियै
ह आओर बताबै छी अहाँके उ फास्ट फूड में कथि कथि अहाँ के बना ले छी चाउमिन मोमोज ई सब बना लेबे छी छियै पास्ता ई सब
नहि ईसभ न बनाबै छी
हाँ आओर बताबै छी ने अहाँके कहाँ छी अथी पर छीयै आ की घरे छी
घरे छियै
हँ अहके पढ़ाय सभ नीक चलै छैय न?
हँ पढ़ाई लिखाई सब नीक से चले छैय अहाँके बताे अहाँके पढ़ाई लिखाई सब नीक? निक से चलै छैय?
सब निकसॅ चलै छैय।
हेलो बोलै छियै न की कहै छियै आहाँ के अहाँके खाना पीना बनाबै अबै छियै?